आबाज नय जाइय
आओर
आबा बाज नय जाइय
हमरा आब
फेर सँ कहियौन
हँ अबै छै कहियौ न
आओर सब तहन खाना पीना की सब बनै खाना पीना के बनै छै
भेज बनब के छै
अच्छा आओर तहन
कि सब होइय
आब
अबाज नय जाइ य आवाज नय अबैय अहाँके
हेलो
हँ आब हँ आब अबैय की सब बनबै छियै
हँ कहियौ भेज पुलाव बनबै छियै सोयाबीन आ भेज पुलाव बनबै छियै सोयाबीन डालि कऽ
अच्छा आओर आय कतऽ गेल लेलियै घुमय ले तऽ
गेल रहियै आय गाड़ी धोआबैके लेल
ककर गारी छलै
सोनूएके गाड़ी छलै
हुनके गाड़ी चलबै छियै।
हँ हँ
तऽ गारी रा भेली कतऽ कोन जगह भरि दिन आरामसँ चलेब ध्यानसँ ध्यानसँ चलेब
हँ हँ बिल्कुल ध्यान से चलाबै छियै आओर कहियौ
आओर सब बढ़ियाँ छै इम्हरो मेघ लागि गेलै हन इम्हरो पानि पड़ै मेघ लागल छै पारीश हेतै
कहलौं बुच्ची पानि मंगैहै दै दियौ
बुच्ची कहलकै एकरा देह पर केओ पानि दए देलकै आओर तहन आओर कीसभ होइ छै
आओर किछु नय होय छै इहे काम सब होय छै काल्हि से जे ड्यूति रहतै
ओ अच्छा
हँ काल्हिसँ ड्यूटी जेबै
ओ आओर सब तहन
आओर सब घोड़ा घोड़ी के छीट पर छै
एगो हैये छै बिना मतलब के उ अहाँके दुधु छियै नहि बारीस आचार ने सुख ने खाल अपन रखू घर क चल आओर कहियौ
आओर सब ठीक छै
कागन एलै।
ई सब होइ छै तहन एलै सागर आइल खतै सागर गेलै ड्यूटी पर
इम्हर खा पीना भ गेल पप्पा के नोते छेलै मेघ लागल से आब कत आर छै ईमरो हेतै आसन बिसनि भए गेलै त बस कर्मचारी छथि ने बस म बराडी छथि पप्पा तऽ बुझलियै पप्पा के बीछो करबै ले एबै न तऽ कहलकै की जे अहाँ न दस एगारह बजे तक एब मछली बनतै मछली के नोत छै त नय नय हम एखने खा लेब ओते राति तक कियाकि ओकर पप्पा के भूख जोरसे लागल रहै दलि भात खाइ लेल चलि गेलै नय ओते राइत तक बसिल रहतै
नय ओते रति तक बैसल रैहतिये
हँ नय तऽ ओना ठीके छै आ पापाके बुझलिए फोन केने छलै लेन
हँ
उमरे पप्पा के फोन केने रहै बुझलियै
हं
पप्पा के कह पप्पा के कहलकै हँ पूर्णिमा आइ काल्हि तऽ निक दिन तऽ नय छलै पूर्णिमा दिना जे बात हेतय से ओहि दिन भऽ जेतय बुझलियै कहय केँ मतलब
हूं हँ लड़का के सी वी सभ दखलियै हम आई कार्ड सभ दखलियै फाइनेंस डिपार्टमेंट मे सही मे काम करै छै
हँ तऽ ओ सभ तऽ सही से प्रूफ ठी छै
चालीस हजार रुपआ कमाइ छै चालीस हजार रुपया कमाइ छै पाँच फीट मे जमीन दिल्ली मे मकान छै आहा केहबै जे मायंग रहल छै ओ कमे मायंग रहल य
हँ
बुझलियै
के कहै छै कम मांगि रहल छै
से हम
पाँच लाख रुपैये तऽ नय ने मंगे छै ओय के आगुओ मंगै छै
ओ तऽ कहै छै छो लाख टाका चेन गाड़ी
चेन अंगुठी गाड़ी
हँ हँ चेन अंगुठी गाड़ी कहै छै ओ
हँ तऽ उएह के रहै जे कते रहब
ओ जखन लड़का पस् से तऽ हम कहि देलियै जे ह से देखियौ पप्पा कहलकै की ठीक छै ओ तऽ हम बात बाद मे ओ तऽ हम बात कैईए लेबै की केना छै से चेन आ हम कहलियै जे चेन अइ अंगुठी लेतै तऽ गाड़ी नय भेटतै गारि लेतय तऽ चेन अंगुठी नय भेंटतय सभटा नय भेटत आहा केँ नय तऽ दहेज कम करियौ
पां पाँच लाख रुपैआ देतै अंगूठी देतै चेन देतै फेर ओ बात बात खतम
हँ पाँच लाख रुपैया अंगूठी चेन गाड़ी नय देब गाड़ी देब तहन तऽ चेन अंगूठी नय देब
गाड़ी
हमरा आओरो काज यऽ आओरो देखैके यऽ एक साथ एहे से तऽ बीस लाख टका नय ओना तऽ भऽ जेतै तऽ पन्द्रह लाख तक मे निपैट जेतै
हँ तऽ
बुझलियै
कैल भेल सभ हँ हँ हँ तऽ कऽ लेते कहैके मतलब
दू लाख टका सगुन लड़का दू लाख टका सगुन मे राखि दियो
हँ लड़का ठीक छै जहन कमाय धमाय ठीक छै तहन तऽ सभकिछु ठीक छै अच्छा आ लड़के जमीन जथा तऽ ल सकै कमाइ छै ओ छबो करतै हँ
हँ कमाय तऽ ठीके छै चालीस बियालीस अपन मकान छै सेपरेट छै
ओकर सबके सामाजिके छै न प्रति
आवाज अहाँ कऽ रूकि रूकि कऽ अबैहे यहाँ पर कटत अहाँके
जेतै पप्पा
हँ हँ
आ के
नेटवर्क नेटवर्कमे जा कऽ बात करबै तहन ने जे कॉल लए कऽ चे हेलो
आवाज नय जाइय